नि के या अपन बाजु।
अपन ते नीके या। महंगाई आब ते चरम सीमा पर चैल गेल छैथ की कहु।
आरे बाप रे ने पुछु मुश्किल भाय गेल छै आम आदमी के जीनाय बहुत दुर्बल या।
बाहर भी तर रहनाय बुझियौ बड़ा मुश्किल भऽ गेल छै।
सब से सब जानै छियै।
ह्म्म बोलु।
अह बैढ गेल, भाग गेल।
ह्म्म।
केना नॉर्मल आदमी जीवन काटतै।
अह उहाए बहुत समस
घर, परिवार, बाल बच्चा केना चलतै। एं। वहां बच्चा, बुतरु पढ़ाय, लिखाय बहुत तरह के छै बड़ाए
त
महंगाई बढ़े या तऽ कम से कम ए कम इनकम ने बढ़ै या महंगाई जे छै चरम सीमा पकड़ले जाय रहल छै। ।
सबकुछ एक तरफ मंगा भै अभी देख छियौ गैस आरके पेट्रोल डीजेल आरके की हालत हो गेल छै।
ह आ जानै छिय पेट्रोल के पेट्रोल के तीन तीन बेर दाम बढ़ि गेलै।
हँ ई भी। किछमे सुनैत छिय हमहूँ। आओर कहै छै आगुओ बढ़बे करबै।
हँ बड़ा समस्या बला बात यऽ हमरा आरके तऽ आब सोचै छ कि मोटरसाइकिल आओर छोईड़ दऊ। साइकिले फेर निकालहुं। बुझलियै।
हँ हन। ठीक छै साइकिल निकाल। नाय अलग चीज छै यौ। िन बाहर भी तर जे दू टका कम। बैल आगू पिछु जान आन छै की करतै चले पड़तै ने।
आह। हेलो। कुल मिलाय के एक रुपया के सेविंग नै भै रहल छै हर महीना सैलरी आबे य ई पता चले या कि तेल मसाला नून तेल यहा मे पूरा सब सैलरी खतम रेंट। दियौ आब बच्चाक। इसकुल रहू आ पै छै फेर किछु किछु अगर खरीदयके यए तऽ पैसे ही नहि यए बुझलियै नहि। नहीए कुछ तऽ हमरा लागैए कि बीस परसेन्ट आओर मने जे बढ़ जेते। एकदम बुझू ।
। काम करे वला मध्यम वर्गीय आदमी के की गजन होते बताबियौ ने से सब। कुछ और दिनो दिन। कहै छै बढ़बे करतै सबकुछ केना जीवन कटतै।
मे लोग कहे रहे की ई एते महगाई हुए आ फसल कम होय रहे तऽ लोग किसान आत्महत्या कर लै रहे इहा सब वजह छै ने यौ कि मायन क चलु इनकम जे छै दू टका और खच चा तीन टका केना जीतै लोग।
हँ आरि कत्तऽ छियै
अभी तऽ घरे पड़ छी घरे पर छी
बच्चा बुतरु आर सब कुशलमंगल यऽ हमहहुँ तऽ घरे पर छीय की छोट मोट काम धन्धा चलै छै केनेहयौ जीवन कटै छै यौ की कहू च नहि ओ ढंगगके भए पाबि रहल यऽ खर्चा बेसी छै आमदनी की कम छै उएहमे बच्चा बुतरू घर परिवार चलेनाइ छै बड़ा महँगाइ मारि कऽ राखि देने यए
एकदम बदूक है य समस सएह भ सरकार के सरकार ओ के की दोष देल जाय ई समैये जे छै मानिकऽ चलू कि बहुत विपरीत समय यऽ त केहन मेन अपन देश कनि नीको यऽ आओर सभ देशके तऽ हाल बहुत पुरा जाइ बहुत न्यूज देखै छियै
न्यूज इनेस कहाँ देखने छियै यौ देखियौ ने टीवी के रिचार्ज ओ आर खतम भऽ गेल छलै रिचार्जो नहि करेलियै बहुत दिनसँ टीवी मे
हमहू तऽ जानै छै ती पहिले तीनटा मोबाइल रहे रिचार्ज होय रहे आब तऽ देखिये एगो मोबाइल में चार्ज य दुूनुको मोबाइल राखि देलों छै बजटे नहि पूुरैए पैसे नहि तऽ की रिचार्ज करब। एक्के मोबाइलसँ काम चलय।
कियो की सब भोर के निकले छै। क आ साँझ घर पर आबे छी दिन भेल दू टका कम भेलै आगू किछु ज उने पूरा मेहनत करे पड़ै य
बुझियौ घर दुआरि बाल बच्चा सभसँ अलग भए कऽ की कहब। चिन्ता होइ छै यो कभी- कभी जेत मेहनतो करै। पढैयै। आ बच्चा बुतू घर परिवार खुशी नहि रहतै तऽ केना हेतै यौ। अच्छ
बहुत समस साएह या की कहब अब। लागे या की मोदीजी के जे छै ने अपील करैलए पड़तै सभी तऽ जनता आरके कि केनाहु केरके महंगाई के कम करल जाय।
ने कम करते महंगाई ते मैर जेतै सा धारण आदमी यौ।
हाँ यौ नीके नीके बाजै छियै अहाँ एकदम सही बाज रहल छिये, उहाए ते समस्या छै।
दू टका कमे ते ने ते कता से पेट भरते। और बच्चा बुतरू ठीक या अहाँ के।
ठीके छै यौ बहुत लागै या कि एकदम आत्महत्या
ने यौ ई सब चीज ने सो चु की करबै एनैये होय छै। आगु पिछुए तनी मेहनत करू करबै जे लिखल छै तनि कमे बजट मे जीवन काटे पड़त, मेहनत करू जेहा मिलै छै, उहाए मे अपन खुशी से परिवार चलबै नै यौ।
हाँ नि
महंगाई भाए गेल छै आ नै चलबै केना हय।
जानै छियै। सब्जी ला बै ले जाय छी। ओ सौ टका दूसौ टका लए के तऽ पता चलै या कि एक किलो, दू किलो दूगो, तीनगो सब्जी खरीदलौ पैसा उहाए मे खतम भाय जाय छै। एते महंगाई यौ आर के इहा स्थिति या, लोक की खैएते, की पीते कुछ समझे मे ने आबे छै यौ।
इन्ने तऽ अभी तऽ औरो सब्जी महंगा भाए गेल छै बहुत।
जानै छियै पचास टका किलो छै हमरा आर के इन्ने झींगा, ननुआ।
बताबियौ।
अ परिवार मे एक किलो एक टाइम मे लाग जाय छै नेनुआ तब। भगवान जल्दी से ई महँगाई के कनटा हाँ अथी कार फेर आम आदमी आम जे जनता छै ओ कनटा ओ जेय अपनसँ सुधार जय
सरकार के अपन नीति मे यौ सुधार नहि करतै कतय से चलतै ई, केना मध्यम वर्ग या लोग केना जीवन काटि पयतै यौ सरकारे कुछ ने कुछ सोचे पड़ते न।
सही छै। की करबै, एनाही जे छै किब जेना दिया महंगाई ओ हिसाब से चलै ल पड़त ई बात त न के छै कना हु जिन्दगी कटे मे गर्मी मे
महंगाई के कंट्रोल करै लए सोचे पड़तै ने सरकार के किछ ने किछ। ह। दू टाका आमदनी छै चारि टाका खर्चा छै, कतयसँ की कहतै लोक बाल बच्चा के ओ
खर्चा मानै छैयौ बच्चा बुझाय छ के बात कोनो चीजवे जिद करे लगे छै, हँ र सब चलि रहल ययौ।
चलू ठीक य तब।
बताबियौ
कते की अभी घरे पर चलू ठीके यै तब। हेलो। हेलो।